हेलो।
हेलो।
की हाल
आवाज कहाँ आबै छै,
आवाज नहि जा रहल छ
हं आ बइया
की हाल छौ
ठीके छै।
ओ ई सब भै रहल छै।
पढ़ आयल छियै
खाना पीना भए गेलोउ।
हँ।
किसभ
रोटी सब्जी दूध आर
ओ घुटनासब के दर्द आराम छौ कि नहि।
नह
नहि छो आराम
ऊहुं
ओ बुआरी के की खिसावतवे रहि जे गिरले के गिरले
मै गिरलै रउ पोरा जदके बेटा छर अथी छओर कहलकै छै ने कनि कनि के पानि में एखन फूलल छै पुराना मकान भेले ओकरी पकड़ि कऽ' कहलकै हिलै रहै बस ओते से गिरले तार जे रहे अंगनो मे कपड़ा लारे वाला ओहो टूट गेले। गरले लेकिन गले की तै
नहि किछु भेलै लोक छै नजदीक छै छत ओतेक ऊँच नहि ने छै।
ताहि दुआरे से कहलकै जे खाली मुँह सँ गोज पोटा चलि गेलै लेकिन नहि किछो
छत पर से गिर गेला।
छत पर से गीर लै रहे त एना एना झूलै रहै बस। एकटा टुकरी लेलेे अथी
अच्छा, कते साल के छै बेटा?
हमरा नहि पता छल। हेतै दस साल स उपरे, पन्द्रह साल के हेतै। आब छोटका रहै कि बड़का रहै पता नै।
पन्द्रह सालके छलै हेएत नै दस सालके।
हँ
ओ नानीमाँ सँ बात करली रहै कि नहि उं हेलो हेलो हेलो हेलो हलो